ह
हँ दीदी प्रणाम हेलो आवाज नहि आबैत छै की
अबै छी
की हाल चाल छै
ठीक छै अपन बताउ
हमरो नीक छै आ अहाँके कहू की हाल चाल होइत छै खाना पीना भऽ गेल की
की कहली छी
खाना पीना हो गेल छीय
हँ अहाँके
हाँ हमनी अभी खा हो के बैठल छियै
आओर कत‌अ जा रहल छी गीता बहिन
हम तऽ सोचै छियै कि कतहु घूमय लए जाय हम बाजार जा रहल छी किछु कपड़ा किनै लेल
की किनय के विचार छै
एकटा नीक जकाँ साड़ी ई सोचै छी अरे एक सूट कीनब
आ ककरो बिआाह शादी छै की
हँ गे अगलाा महिना हमर काका के बेटाके बिआह छै
आ तब तऽ नीक आ भारी कपड़ा किनाय पड़त
हँ बहिन बेही सोचे छी कि बाजार जा रहल छी
हँ बहिन कोना रंग के साड़ी लेब
हमरा लाल या पियर रंग के बेसी नीक लगे छै साड़ी उड़ी
अच्छा बिआह के काजके लाले रंग सबसँ उत्तम होइ छै
हँ अहाँके तऽ कतेक साड़ी नीक लगैत छै
हमरा तऽ सिल्क आ सूती साड़ी नीक लगे छै
अच्छा हँ ओहो ठीक लगे छै आजकल तऽ मिथिला पेंटिंग वाला साड़ी बहुत फैशनमे अछि
ह ओहो साड़ी देखे मे बहुत सुन्दर ह संस्कारी लगैत अछि
ह हमहुँ एकटा मिथिला पेंटिंग वाला सूट सेहो लेब
ओकरा पहिर के तऽ अहाँ एकदम मिथिला के जान लागब
हँ सेहो चलू ने हमरो संग बाजार
ह हमर घर मे किछु काज अछिे तैयो हम चले छी
अहाँ त दुकानसँ कपड़ा कीनैत छी
बाजार मे ओहे जे मिथिला वास्त्रालय अछि ओतेहे से
अच्छा ओते कपड़ाक के दाम ठीक रहे छै की आ कपड़ा सेहो नीक होइ छै
हँ बहिन ओहो तऽ थान के कपड़ा सेहो बहुत नीक रखे छै
अच्छा आजकल के कपड़ा के रंग बहुत जल्दी उड़ी जाय छै
ओहे तऽ कपड़ा नीक किनला काल कपड़ा के क्वालिटी देखब बहुत जरूरी छै
हँ बहिन अहाँ नहि लेब की
न लेहगा पड़ी केे चलऽ फिरऽ भारी भार जाय छै
हँ साड़ी सबस आरामदेय आ सास्कारी होइ छै
एकदम ठीक कहलु साड़ी के कोनो जोड़ी न छै
हँ बाजार में भीड़ बहुत होइ छै जाारा सम्भाल के चलल जाय की
नहि तो आजकल लूटपाट भी बहुत होइ छै
हँ बहिन अहाँ सगे छी कोनो डर नहि छै
हँ चलू पेनू साड़ी साड़ी देखै छी ओकरा बाद सूट लेब
हँ बहिन नीक बात अछि आब जल्दी पके धर बढ़ाउ
आओर सब कहू सब आओर नीक छै ने
हँ बहीन नीक छै अहाँ बताउ
हमरो सब नीक छै बहिन अपन कहू
हमरो सब नीक छै
हँ आओर आओर कुछो कुछो कहू
की कही सब त नीक छै
अं
आओर बताउ बहिन
आओर तऽ हमर सब नीक छै अपन कहू की हाल चाल छै तऽ चलू ने कब चलब कोनो टाइम निकालू
जब कहु अहाँके कब टाइम मिली
हम तऽ बैठले छियै आराम करै छियै तऽ चलू साथे साथे घूम लेबल जाय
चलू शाम मे चलू चलल जाय सामे मे
देखू ने एगो वाट्सपे एगो चीज भेजल छियै हम अहाँके देखिके बताउ कैसे नीक लगैत छै
नीक लगै छै
अच्छा तऽ घूमेयके तैयारी क लेली क सामान पै कऽ लेलक
ओ तऽय ठण्ड रह हत छी तेन्दू चारिटा उऊनि कपड़ा जरूर राखि लेब
अच्छा हँ भााय तनी दूर जाइ छै ने यह से ठंडा मे भी आय छै ने एहिह से स्वेटर उेटर भी तनी लेबे के छै आ एकटा नीक कैमरा अछि की अहााँ के पास
अपन जरूरी दबाइ सब सेहो बैग राखी। लेब कखनो काम आबि आ सकेतऽ छी।
हँ भााय शादी ब्याह के भीड़ भाड़ में आदमी के तबियतो तो खराब हो जाइ छैय। सनग्लास आर आरामदेव जूता रखैत छी की?
की बहीन?
सन ग्लास चश्मा है की शादी ब्याह मे तनि फोटो उटो खीच चायमे चाहे रील्स उल्स बनायमे चश्मा रहैसँ अच्छा लगै छैय।
सनग्लास
चश्मा चश्मा
हम अपन बैग कालीहे तैयार कर लेब।
हँ हँमहु आज भी राति पैक कर ले सब।
की कहली बहिन?
आ हमहु आज के राति सब पैक कर लेब सामान सब।
हँ सया कते दिन से गेल हमसभ कतहु घुमेना गेलहु।
हँ बहिन बहुत दिन हो गेल है हमनी संग घूमय लेल। हमहुँ ऐहि बात के सोच रहल छी।
आ ई गरम के ई छुट्टी में कतहु नीक जगह चलब।
जरूर कोनो ठण्डा आ पहाड़ी इलाका चलब तऽ नीक रहैत की।
हँ दार्जलिंग कतेहन रहत हमर ओते कच्चा के बागान देखब बारो मन अछि।
अच्छा तऽ दार्जलिंग बहुत नीक जगह अछि। ओतय के मौसम सेहो नीक रहै छैय।
हम हमस कतेक दिन लेल जायब?
कमसँ कम चाइर सँ पाँच दिन समय लेके चलब की?
ठीक ठीक अछि ट्रेन तऽ टिकट अबही करा लेब।
ठीक छैय तब हम टिकटके व्यवस्था करै छियै देखैत छियै ट्रेनमे केतना भीड़ छैय।
हँ बहिन देखु।
तब ने जाहब की?
हँ ठीक कहै छी पहिले देख लु।
हँ ट्रेन के है कि नहि है से देख लेबे छियै तब ने जाइके तैयारी करब। आर घर परिवार मे सब नीक छैय ने?
आ नीक छैय सब।
ओ की खाना बनेलहु आज?
आच खाना आलु आ बोदी के सब्जी आ दाल। बनि रहलै।
अच्छा
आर अहाँके?
हम तऽ आज बनले छियै दाल आओर आलु आ पटलके भुजिया आर हमर ससुर के तनि चोखा जादा पसन्द छैय ने से हुनक ला चोखा चोखा बना देबै छीयै। आऔर भात बनाएल छीयै आ रोटी बनावल छीयै।
हाँ चोखा भी नीक लगै छै खायमे
हँ तनी चोखा मिस मासके देब तऽ छ ने हरियर मिर्चा आओर लाल मिर्चा बड़ी नीक लगै छै खाय मे
हँ
आओर सब घर परिवारमे नीक छै ने ठीक छै सखी तब रखे छियै फिर टाइम मिलत तऽ करब ठीक छै
ठीक छै ठीक
ठीक